नमस्कार
जी नमस्कार ओर बतै अहाँके की जी खाना खाइ छी और बतैयौ अहाँके की हाल छै
हमर तऽ बड़ा नीक छै अपने के की हाल छै
हमे ब नीक छै अहाँ की करै छी भात आ पनीर के तरकारी खाय छी
झूठ बोलै छै
फोटो भेज दै छे कि
न कुछो खरीद के ले जाय छै अकेले
बाक ऐसन अहाँके विश्वास करैत छी? ई बात होइत छै जे गरीब गरीबे रहि जाइ छै।
हँ गरीब गरीबे होइ छै
अहाँ विश्वासे न करैत छी तब हम कि कहू अहाँके
अपने खातोक हम कोनो
आब बाते न मानै छी ली अहाँके भेजियो देबे छी देख लू विश्वास नहि
हम देख लै छै और बताउ पढ़ाई लिखाइ चलै छै
जी पढ़ाइ लिखाइ सब चलै छै
सब नीक छै चलै छै ने
जी सब नीक से चलै छै। आज दिन भरि जानै छी एगारह बजे जगले छी ओकरा बाद से खाने न खएले रहै छै अभी जाके खाना खाइ छी
हँ कुछो कुछो अकेले अकेले खा लै छै तऽ कहाँसे खायके मोन
ना खाइ छी पनीर के सब्जी खाय छी तऽ
हँ दिनव में अकेले अकेले खा लै छी
दिन में ना खाइ छियै अकेले अकेले एगो ल‌इकाके चार हजार रुपैया देबै छी हम्म
रुपया दे दै छै
हूम्म ओ गेल छै बाहर तऽ बोलै छै दे दू हम ओकर अतै नु तऽ दे देत छी हम बोलियै ऐसे हमरा दे अभी कोनो जरूरी न छै अपना अपना रही तऽ खर्चो हो जाइ छै ओसे अच्छा दे देबै छै की
हँ नहि दै छै तऽ फोन कऽ कऽ के माँगै छै ने बड़ा चालाक छे अपने
कोन
अपने
हम कार चलायक छी हम की करै छी
हमरोके चारि हजार कर्जा दियु न हमहूँ दे देम बाहर जायब तऽ
ओ हमरा खरीदे के छै। हमरा हो गेल छै पैसा पापा से बीस हजार रुपया मांगै छी पचास हो गेल छै बीस पापा दे देबै छै सत्तर मे हो जाइ छै हमर बु नीक
नीक तऽ होइए जाइ छै तऽ सब तर कर्जा जे हइ से तऽ हमरा के ना दै छै का
आय ओ कर्जा न देबै छै ओ हमरा आबै छै तऽ अगले सप्ताह में देखने देबै छै
हमहुं अगले सप्ताह मे दे दै छै हमरो अबते दे दै छै
अहाँके जरूरियो छै, बताउ तऽ अहाँके की जरूरी छै? तनि दू गो जरूरीक नाम बताउ छै।
हमरा सभसँ पहिले जाइ छी हम दिल्ली
कहाँ जाइ छी ई बताय छै
वहां घूमे जाइ छी
ह्म घूमे ला पैसा माँगै छी जा ओकरा जरूरी रहै छै तब ने देबै छै घूमे कमााय जाइ छै पढ़ाई लिखाइ करू समझै छी नु
न देैके मन छै तऽ सीधा कहू कि नहि दै छै
आ चलू हमहुो दिल्ली चलइ छी अहींके साथ चलू
चलू तब तब तऽ आर नीक लागत
ना ना कहिया जाइ छियै अहाँके दिल्ली कमाइ
हम जाइ छी बीस तारीख लए चलि जेबै
ए तऽ बीस तारीखमे कहाँ समा छै?
बीस तारीख नऽ पच्चीस तारीखके
आजु आठ दिन भऽ गेलै, मतलब सात दिन।
हँ पचीस के चलि जेबै छै। अपने चलू हम घुमा दै छै
नहि हमहहुँ सोचे छिय हमहहुँ जाइ छी पटना से पी सी लेबे छी
पटना से पी सी लै छै
हँ आ ट्रेने च लेबे छै अपन शहर मे नहि नीक मिलैत छै
नहि मिलै छै का
ह नहि
ओ ह ह जानि तऽ कहब, हमहूँ चलब। देखब, हमरा सेहो एगो नून लेबाक छै।
अहूँ ले लेब हमरे जरे सस्ता हो जाइ छै दुनू के
ना नु लै छै हम हम जाई छै तऽ अभी न लै छिय फर्स्ट सेकेण्ड सेमेस्टर हम चलि जाइ छै हम क्वेश्चनो कर जाइ छी त ओ हमर चल जाइ छियै
ए तऽ ओहि सँ। दिल्ली औरी नजदीक छै जयपुर से त त वहां त औरी नीक नीक पीसी मिलै छै
हां त वहीं से ले जाय छै पीसी न लै छी हम हम सोचे छी लैपटॉप ले जाइ छै तऽ कामो कर दै छै
हू हूँ
हूँ
हमहु लैपटॉपो लेलहु की
अपनेके कॉलेज जाइके छै तऽ ले लै छै अपने भी
हं अच्छा देखू की होइ छै
हँ देखू ने की होइ छै वहां जाइ जाइ एगो बाइक खरीदे के छै
हं इलेक्ट्रिक लै ला बड़ा नीक होवै छै पैसा बचत
नहि इलेक्ट्रिक न लै छै आ तेलवला लै छै। नहि ओ कबो खराब हो जाइ छै
नहि तऽ
बंगलोरोमे बड़ा परेशान कले छै
ए ओ स्कूटी नु रहै छै
हँ
हम बाइक के बात करे छी मोटरसाइकिल के
नहि उतना पैसा नहि ने होइ छै दस पन्द्रह हजारमे दे दै छै तऽ
बाइक दस-पन्द्रह हजारमे दे दे रहै छै।
हँ पुरान लै छी
ओ
आ ओहि सँ घुमबऽ आ कऽ लेबै छै।
ओ अच्छा कॉलेज कहिया जाइ छै
हम तऽ कॉलेज जाइ छी अगस्त में जाइ छी
हू तऽ जाउ हमर तऽभी ब मार्कशीट मिल गेल छै आज
नहि हम गेल छियै तऽ साढ़े तीन सए रुपया माँगै छै
हूँ
तऽ हम एडमिट कार्डव नहि छो हम छोड़ि दै छियै तऽ ओहिसके नहि दै छै
तऽ आब का करै छी फेन कालू जाइ छीय अहाँ
हँ फेर कलो जाइ छी अपनो चल
नहि
न बिहान न जाइ छै न परसो जाइ छै मंडे के जाइ छै आ चल अबै छै
हँ की करै छै
हँ
हम अभी न
ओक आम जरूरो न छै अभी ओक आम न के अभी जौन बी ए मे जन नामो नहि लिख होइ छै
हूं
ओकरे जरुरी छै हमरा न जरूरी छै
ह न कहै छी अहाँ जादायमे बड़ा पैसा लागि जाइ छै बिना खाद्यान्न पियएके आ बिना खा पीके आबे के मने न करै छै
आ खाय पीअत पैसा लागत ह
हमों जाइ छी तऽ तीन सए चारि सए पांच सए लागिए जाइ छै
ह, ओ लगबे करे छै। उतना ते जाइ छै। सोचे कहै छै। कि लाइट कितना काँचे होता हँ अपने घर पे
न, लाइट तऽ न छै।
बड़ा गर्मी भेल छै। पसीनाे के मारे अपने कहाँ छै? रूप मे कि दूरा
रुमुआमे खाना खाय
हँ, रूममे छै।
हूँ
ह, लौका छै खाना?
मोबाइलके लाइटो न होइ छै।
आ मोबाइलके लाइटो जलाके खाइ छै।
हँ, पावरो बैंक बड़ा फायदा करै छै अहाँके पता छै। पावर बैंक
दियाउ ने लाइट न छै त
एतऽ एता इन्वर्टर तऽ अहाँके घरे हमरा तऽ अभियो लाइटो छै। त कितना चार्ज होय छै। उनचालिस प्रतिशत। चार्ज छै। अहाँकेँ अहाँकेँ पावर बैंक छै। समझे छै, हमरा पास नहि लेब की?
देम तब ने लेम अपने ले गेले छै तऽ ले अबे ने करै छै।
ए हमरा यादो न पड़ै छै। ओ रख देबे छियै हम। ओमे कामो न करे छै। ओ रखले पड़ले रहै छै। आइए गेल लाइट आ। उवैसे ही रखले छिय। देले छियेनु ओहिसे रखले छिय कामे न करै छै ओकर।
हँ, काम नहि करै छी?
छै आओत आउ, अभी दू लेब अभी लेबै जी अहाँ?
हम। बिना लै छै कहै छै कि डाटा केबल। न मिलै छै अभी?
नहि डाटा केबल कहाँ मिलै छै।
मोबाइल चार्ज करयमे बड़ा प्रॉब्लम होइ छै। हमरा
बार बार चार्जर निकालके लेबेमे बारा हमरो दिक्कत हो छै। पापाके मोबाइल पापाके मोबाइल वा अथी एना हो गेल छै। मतलब की नाय लेल छी नु। ह, चार्जरा हुनकर खराब हो गेल छै। आ हमर वला पहिलका मोबाइल ले लेलथिन। लेल छी आ ओकरा बाद की करै छी। के उ वाला चार्जबा केने रखा गेल छै, तऽ ओका हो गेल तऽ ओ मोबाइलवा मे हऽउ चार्जर लागे छै छोटका चार्जरबा।
हँ। चुटका लागे
हू ओहि कारण आ अहाँ जे खरीदले छी ओ कैसन छै?
केहन कोन खरीदले छी?
ओहि दिन ना खरीदले रहै छी हम?
पुकु न कोनो फायदा न होइ छै ओ से फास्ट तऽ हमर इहे डाटा वला कर दै छै।
ओ तऽ कनि हमरा दऽ चेक करऽ लेल, काहे नहि दै छी हम ओकरा?
हँ, लऽ लै छै, अबैत छै ने। हम दैए दै छी अपनेके।
तऽ हम चेक करिते, काहेकि ओहिमे पैसा लागि गेल छै, ओकरा बाद ओहिमे अथियो छै।
हँ पैसा तऽ लेबे करैत छै जादा नहिए लैत छै
हँ लेकिन बारातिया तऽ देबे करै छै ने ओहो ला कहै छै
हँ कीनबइ एगो ओरिजिनले कीनबइ चलू तऽ ठीक छै